उं
हँ हँ की हाल चाल अछि
आइ जहाँ की ठीक अछि
हँ हमरो ठीक अछि
की सभ कऽ रहल छियै
एखन तऽ किछु नहि कर रहल छिये जार रहल छिये घुमय लेल
अच्छा कतय घुमय लए जायब अहाँ
एखन जेना अपन सबके मार्केट लागै छै ने सब्जी के
अच्छा सब अच्छा हाट पर जा रहल छी अहाँ
हँ
त आओर हमरासभके तऽ एखन एखन तुरन्त हमसभ अयलहुँ हेँ घूमि कऽ मुण्डन आ ओतय गेल रहौ ह अहाँ जा रहल छी हाट पर घुमय लए नीक बात छै घुमबाक चाही साँझ क ह
आ
ओ सब कहियौ की सब भऽ रहल छै हमरा सबके तऽ भोज बहुत नीक भोज भेलै
क छलै छै
हमर एकटा दीदी छथिन बगल के हुनके ओतऽ भोज छलनि बहुत बहुत नीक भोइ छलै
ह
एते नीक भोज पूछू नहि बहुत नीक भोज केने छलखिन हुनका सभ ओ ते नीक से मूड़न नहि ने होइ छनि लेकिन ई बहुत हिनका लग पाय छलनि तऽ ई बहुत निक जेका मुड़न खेलखिन
ह
हँ और सब कहियौ की सब भऽ रहल छै
एखन तऽ किछ नहि कऽ रहल छी अहीं सुनाउ
अच्छा हम की सुनाउ हम तऽ बैसल छी फिलहाल अखन हम तुरत चार बजे करीब मे आयल छै ने ओतयसँ घुम कऽ आयल छलहुँ तऽ ओना लेट भऽ गेल कनि लेटसँ खे खेबाक चलते पेट मे गैस भऽ गेल खाइयो के मोन नहि होइया आब किछु देखियौ आब राइतमे की होइया
एखन नस्ता सब नहि
नहि तखन गैक तऽ काल्हि तते खा लेलियै कलके हमरा गैस भऽ गेल चाइरटा दियर छथिन तऽ ओ बैस कऽ अपनेसँ खुआबैत छलखिन तऽ सभ बुझिते छियै कतेक बे जेत होइ छै साइर
हँ
बेज्जती करेय ला बैसल छलखिन जतेक हम खाइ नहि छी ताहिसँ ज्यादा हमरा खुएेलथि
भए जाइ छी काज जे बधियम मना होइ छै
हँ सेह छै कहलखिन हेँ तऽ हम हमरा ए एते परमिशन सरजी आबि जाय छलखिन तो ओ ते औरो एकदम से आबे छलखिन कहे छलखिन खाय पर हमरा से अथी लिअ कनि एकेटा लिअ ह दिक्कत भऽ जाइत छलै आ बुझै छियै मीठ कते बड़का अथी रहै छै
हँ
मिठ खेलासँ लोकके मोन फेर दैत छै
हँ से तऽ होयइते छै
हँ
कनको की सकै छी ई सब तऽ काज जे उद्यममे होइ छै ने
हँ काजे उद्यम आब मोन लागै छै ने काज उद्यम मे काजमे लोकसभ आयल रहत तऽ मोन लागत
ह
और सुनाउ की सब अहूँ सब अहूँ तऽ उपनयन भ रहै ने
हँ भेल छल एखन अपने एने काज सुजै हँ बहुत
जिनकर उपनयन भेल छलनि से अहाँके भाईजी छलथि बड़का भाईजी
हँ हमरासँ जेठ छलखिन
अच्छा आ भायजी बड़का भायजी के शादी करब
ह्म इसब जोगार मे त जुगाड़ मे तऽ सब लागल छथिन
हँ लड़की मिलत तखन ने लड़की मिलै छै नीक लड़की मिलैछै लड़की के स्वभाव नीक रहबाक चाही परिवारके लऽ कऽ चलैत
ह् ह्म हँ
हू परिवार के ल के लऽ क चले वला लड़की बहुत कम मिलै छै आइ काल्हि ताहि सोचि समझि कऽ
ताहि दुआरे कनि लेट भऽ गेलै ने
हँ से तऽ छै कहियौ आओर सब
ओओ सब तऽ बढ़िआ अछि
और अहाँ पहुँचियलहु हा पर की
नहि कनी आधा घण्टा लगतै जाइमे
अच्छा पैदल जा रहल छी
हँ पैदल जा रहल छै
अच्छा पैदल जा रहल छी तखन कतेक किलोमीटर दूर हैतत लमस्म ह
दू किलोमीटर दू अढ़ाइ किलोमीटर
अरे दू अढ़ाई किलोमीटर अहाँ गेल ले छियै पैदल
कोशिश करबी हमर सब गमे गाड़ी नहि चल छोटो सब
अच्छा हँ ई बात तऽ हम कहना बिसरि गेलहुँ काल्हि खना अहीँ गाम दऽ कऽ गेलहुँ ह जतय गेल रहौ हम जे गाम शगाम गाम हम अहीं के गाम बाँटे गेलहुं बजहारा जनै छियै
हँँ
गजहराागेल रहियै तऽ ओतहि दऽ कऽ गेल रहियै हम हमरा मोन छल जे अहाँसँ भेँट कऽ ली लेकिन बहुत आदमी छलै तऽ ई चलते हम न रका सकलू हमरा आहा के गाम देखे ले बड मोन लागल खुश ओना हम गेल छी लेकिन अहाँके घर नहि देखने छी ह
हँ फ्री भके कहै छ
हँ सोचि तऽ रहल छीयै जे जाइ एक दिन अहाँ सङ्गे घूमी ओ भगवती कोन भगवती अहाँ कहने रहियै अहाँ सभके विषहारा छथि
हँ विषारा
हँ तऽ हुनके लग जाय एक बेर अपना मोन छल जे जाय ह आओर सब कहियौ
बाप रे गाँवमे कते थाल पान छै
की कहू थाल पानिके तऽ नहिए कहू कियाक तऽ हमरो सबके बहुत हाल अछि बहुत थाल आ पूरा एकदम कपड़ा हमर गन्दा भऽ गेल रस्ता मे ह हमर कपड़ा पूरा रस्तामे जर उजर कपड़ाके एकदम माटिसँ सानि देलखिन ततवा गन्दा हो गेल
होइ जाय छै ई बरसात के मौसम मे
हँ बरसात मे वएह चीज तऽ खराबी छै बरसात मे तऽ कपड़ा गन्दा कऽ दै छै सेह गड़बड़ छै
दीदियो के स्टेटस देखलीयै ह मुम्बई में बहुत बारिश भेलै बहुत
पता अछि जते ई बारिश हेतै तऽ उ फसल सभके नाश कऽ देतै न
नहि नहि तऽ एखन तऽ फायदा छै न
नहि जदा बारिश नहि न फायदा छै
अखन तऽ शुरुआते भेले गांव सब में खेती एखन तऽ धान रोप
ज्यादा जे दहा भऽ जेतै तऽ दहाओ सकैया न
एहिके बाद हेतै तखन दिक्कत छै
हँ से तऽ छै एकर बाद लेकिन अखन तऽ धान रोप पल जायत ने कि गहूँम
अखन ओ रोपनाइ चालू भऽ गेलै बारिश हो गेलै तऽ
हँ से हमरा तऽ सेहो नहि पता अछि जे धान रोपल जते कि गहूँं सुनै छियै जे धान रो रोपल जेतै
गहुंम छीटल जाइ छै रोपल नहि जाइ छै
अच्छा धान रोप छपल जाइ छै गहुॅँम छीटल जाय छै ओकर बिया छीटल जाय छै
हँ
अच्छा चलू बढ़िआँ छै आओर सभ बढ़िआँ अछि न
आओर सभ बढ़िआँ अछि
आओर खाना पीना की सब बनल रहैय
खेसारी के दाल भात आलू के चोखा आओर अचार
वाह बहुत नीक सादा भोजन रहत तऽ सादा अथी बहुत नीक बात सादे भोजन क
सब दिन सब्जिए नहि ठीक लागैत छै तऽ आय दालि बनल छै
सब दिन एक रगं के सामान खेबै तऽ ओ मोन उबि जाइत छै ने ओहि चीजसँ ह तऽ अलग कनि एक दिन अलग बनि जे बाक चाही चलू
अहाँ के की बनल छलए
हम हमरा तऽ कहबे केलहुँ जे भोज छल भोज भोज में बहुत किछ बनल अनेक प्रकार के व्यंजन सब बनल छल आ नामोने याद एकेटा याद अछि जे पनीर छल आओर रायता छल आओर आ खीर छल
हँ तहन तऽ बढ़िआ छै
खेनाइयो एकटा पता अइ खेनाइयो एकटा कला छै से हमरा लग नहि अछि हमरा खेनाइ खेनाइ नहि पसन्द अछि लेकिन की करब जीबै के लेल खाय पड़ैया हमरा नहि पसन्द अछि खेनाइ खेनाइ ओ हमरा लेल सबस बड़का काज अछि
आ केर देखियौ
हँ से तऽ छै किछ दिन नहि खेबै तऽ तहन तऽ लगैय कि भगवान भगवान के प्यारा भ जेबय भगवान के प्यारा नहियो हेबै तऽ शरीर अ स्वस्थ भऽ सकै छी
राइत मे खाना की सब बनत
राइत मे खाना ओ तऽ मम्मीये कहतैत न राइत मे खाना की बनत
मम्मी बनबै छैथ
हँ मम्मी बनबै छैथ मम्मीये एखन बनेतेथ खाना
इसका आइडिया हैत न घर मे जे हेतै वैह बनैत
हँ से तऽ छैहे घरमे ज्यादास से ज्याददा रोटी हमरा पता अछि जे रोटी बनि रहल अछि और आओर नहि कहि सकैत छी कियक तऽ हम घर नहि गेलहुँ हँ जखनसँ हम एलहुँ हे तेहेनसँ हम अपने घरमे छी नहि निकललहुँ कनी पेटमे दर्द कऽ रहल अछि तहि बजस स पेटमे दर्द कऽ रहल अछि ताहि वजहसँ नहि
आहाँके तऽ काज अभि तक होइतो हैत
नहि हम व्रत छोड़ि देने छियै हम व्रत नहि करैत छियै
छोट देलिये का
हँ शरीरसँ हम कमजोर भऽ गेलहुँ तऽ त तैय हम व्रत छोइर देलहुँ सौपलहुँ हे नइह एखनोहु
पान आ ह पूजा करै छी व्रत नहि करै छी पूजा हम करै छी व्रत नहि करै छी व्रत कर बुझै नहि छियै व्रत करै छियै अखन ओनाहु कम कमजोर भऽ चुकल छी भगवान क
ओना भगवान थोड़े ने कहै छथिन व्रत करय लेल
एहिसँ हम पूजा करैत छी नियम करैत छी कथा पढ़ैत छी मुदा व्रत नहि करैत छी बृहस्पति भगवान कहै छैन विष्णु भगवान मोनमे छथिन तऽ सएह हमर मोनमे छै छैथ विष्णु भगवान आ ओना हम ए करय तऽ पड़बे करतै कियक तऽ हम सपने नहि छी
कनि अहाँ हइट जाऊ जे जगह पर हल्ला होइया ओहि जगह पर से हइट जाऊ नहि तऽ कॉल रिजेक्ट भऽ सकैय ये अपना सबके
ओ जा रहल छै ने रास्ता मे छियै तऽ ओ कतहु पूजा होइ
अच्छा हँ नहि तऽ कए तऽ एहिमे आवाज अबैत छै ने अगर कतौसँ त कॉल रिजेक्ट भऽ सकैत अछि
नहि तो रास्तामे जाय रहल छियै न ताहि वजह से आवाज आबि रहल अछि
त किताब